खूब खुश रह खूब सोहागवती रह
हमरा बोगी मे गुडल कलक‌ए ओ स्क्रीनशट के भेलक जे पर लिखाब यूजर आ ऑलरेडी वन एटी मीनट कमीट
एहिना भेलै रहए तखन फेर लागे लागले आर की सब क रहल छी
अच्छा देखी ने नहबेमे कनि लेट भेगेल नहि ने नेह‌एतिय तब तक
तऽ एना हमहुँ नहि नेहेने छियै ह आइ हमरो आबेर भ गेल‌ए
ओ सब नहि गेलै ओत तऽ गाँव घर सब तते गन्दा केएके चलि जाइ छै आइ तीन दिनसे बाराय छिय तैयो ओतवे कचरा निकल छै
हँ से की करैत रहै छै
पता नहि कि ब रोजे ओ हम नहि रोजे पोछा लगबै छै हम ब गोसै घर बरांडा किचेन टा पोछल‌ए छिय आ ओ रोज लगेैतियौ सभ घरमे डंडा लए कऽ पोछा ताहि प
हेलो हेलो हेलो हेलो हँ हँ हँ आवाज कटे
हँ तऽ एखनो सगरे से कचरे निकलैत छै आवाज कथी के आबै छै ओते
आवाज जाइ छौ कथी के आबेरहै अच्छा अच्छा देखिये आखनै आबे छ‌उ
हँ सब्जी से के
नहि ओ बरतन मजद‌ए छीय
अच्छा हँ तऽ भैर से बुझयौ अथी रहे बहुत दिन से छाली जमा रहै गाइयो वाला छाली रहै एक बट्टा महिष वला छाली रह एक ब्टा
ओ
सभटाके माँ महि देलखिन तऽ ओ सभटाके करकेेलियै सभटाके छाँकऽ कते भए जा छै चिटचिट वला बर्तन बरतनसब सभटा तऽ माँजैत मूजैत घर से लए क बूढ़ालला घर तक सगरे झाड़ि गेलिये पोछा लगेलियै आशाम र रहे चााहथिन पूजा कए कऽ जँ कहथिन खायए तऽ दूो रोटी खुआ देतै चलि जतियै नहाय लए
हे गै जानै छी भोर के जेना खूब कट्टा रहै छै फ्रीजमे राखैत छी
हँ खट्टा नहि होइ छै फ्रिजमे रहै छै
खट्टा नै होइ छौ आ खूब गढ़गर होइ छौ घोर
इम्हर राति नहि निकललै काल्हि पता नहि कि आब भरि दिन फलिस नहि चललै रहै जब ठंडा रह छै तब ने ढेला जेना निकलि जाइ छै ढेरी घोर निकले छै तऽ ओकरा फाड़ि लियै पहिने
हँ वएह हमहहुँ कहै रहियै जकर पनीर बनेली हऽ बहुत
ओते घुरके खेतिय त फाड़ि दिय अपन बाटी मे जमाइ ल दए दिय
हूंम्म
आब आइ नहि निकललेै हेत्ते एक बट्टा डाढ़ी भए गेले ये
अच्छा
ई सब बाजै छै की
ऐं पप्पा पूजा
हँ
पप्पा पूजा करै छथिन
की सभ बनेलियै कह ने
दीदी मत पूछ आइ हम की बनेले छीयौ
हूंम्म
आब मुँमे पैन चैल एतौ जो कहि दैबौ तऽ
आँय पहिले चलि एलहु
सोचही हम की बनेले हेबै एहन
कू कञ्चूस अच्छा पटुआ
बटुआके झोर काल्हिखन गेलियै ने मंगल बाजार तऽ देखलियै पटुआ भेटाइ रहय
छ
तऽ हँ ओतयसँ फेर पटुआ लेलियै तऽ एखन बनेलियै पटुआके झोर भात आल्लूक सन्ना आ आमके चटनी
अच्छा
आइ ठाकुर जी खुशी हबे खेलकौ अ
हेगे इम्हर पेटते नहि छै पटुआ कतौ
हँ कहियो नै
आय बाप जिनगीमे नै ठीके कहै छियौ
जा
त
अच्छा रह आब तऽ मंगल एबे नहि करतौ ओहिसँ पहिले रजनी चलि जेतहु आ नहि नहि तऽ हम पक्का भेज दितियौ रजनी लगा कऽ ठीके एको मुट्ठी साग आनिकऽ पत्ता तोड़िकऽ ओकर भेज देतियौ
हूंम्म
काल्हि तऽ भानू आबि रहल छै
हँ कहै रहै माँ जे जेतै आइ भानू
हूंम्म बनल छै टिकट काल्हिका आर सब को काल्हिखन माँ सब गेलै आर चण्डी स्थान
हँ कहिया एतैन तो रजनी
कहिया अथी सोम क
परदा आनली रहै
नै आनले नै छै कालखिन आब देखबै काल्हि बृहस्पति छियै न
हूंम्म
काल्हि द कहलिये रहै सोम बाजार मे जेबै देखबै बुझली
हूंम्म
सोम दिन की कहियौ गेलिए बाजार लेकिन तते भए गेले ओइ दिन होंच पोंच पूरा एकदम दौड़ बरहा किछ ध्यान मे नै रहलै फेर तहन चलि एलियै घर
हूंम्म
हँ आब कहलियै एक बेेर देख लैबे बिग बाजारमे आ एना काल छै हमरा कतो जायके मतलब बैंक छै जायके
हू
त एक बेर देख लेबै उम्हरको मार्केट मे अगर भेंट कतहु भी जेत त अभी बढ़िया भेट जेतै ने त तोरा जेबो ओते से फोटो भेजबो अपन देख क अथी क लिह ह एते दिनसँ ब आशा हमर जे एतै ने गेट पर साइकिल पर लट नहि ओबै छै बेचे ल त ऊ तब कनि खूब मोलो मोलाई करय लए दए देलक दुकान सबमें मोल मोलाय न ने करय दै छै
न
नहि ओकरा सबके तऽ फिक्स प्राइस एक दाम रहै छै
हूँ
त क उछल लेतियै ने त कनिटा मोल मलाइ भी क लेतियै
हू जाने छिय की कहेलिय ओ दिना ओ छोटकी सब अलो रह न त रास्ता मे खा ल छै खीरा सब ला लै बच्चा सभ रहै छै त अपन रास्ता मे छील छील नून मरचाई दए खेलक त इ एलो तकर बाद काँप चल गेलो ओकरा बेर मे तीन टा खीरा रहि गेलो राखले तओ पाक गेलै खीरा
हू हू
ओकरा निकाल क जाइ रहो फेकय लए त ओकरा कहलिय रुँकू एतनिटा ओहिससँ एक रेतीटा नोच क बिया आ एकटा ओ पिओ फेको कागज बला कप नहि होइ छ
हँ
ओहिमे कनिटा मइट दए क दए देलियै से एते सुंन्दर एक एक उगरी के गाछ भए गेलै तीन टा ओहिमे
हँ फेक दइ
टेबुले पर राखने छिओ ओसार बड़ सुंदर गाछ छ ओकरा देखे मे जे नीक लागे या
हँ कहलिये पेन तेन पड़ै छै तब बाड़ी मे एकटा थल्ला बना के ओकरा बहुते आवाज होइ छै सुनै न पड़े छै
पड़े छ एतेखिन स अवाज जाए छै
आवाज हँ रात अहिना गेलियै छतपर तनू सँ बात करय लए एकठा कतहु मूड़न होइ रहै लोडस्पीकर मे गीत बाजै रहै लागै जना हमरे मोबाइल मे गीत बाजै छै बुझली तब उतर क चल एलियै काल दिनक एकरती गेलिए सुते लए माँ क त आदत छै माँ रामायण में जाय लागतौ ने
हं
काल्हि काल्हिओ अहिना बहुत काज केलियै केतना पैर में पंचटा जोन सब रह
हू हँ
तऽ सबके खाना ताना बड़ि भात भुजिया सब देलियै आ एना क धान नहि रोपै छौ
अच्छा अच्छा अच्छा धान बटर धान रोपयवला क खाना भी देल जाइ छै
हन फरमाइशी खन
हँ
तऽ ओक जे भोरमे जतौ जन करे ले तो पहिले कहि देतौ जा हे ई खा
आँ
बड़ी भात आलूके भुजिया चरौरी पापड़
वाह
झाड़ू पोछा करैत करैत दु बैज गेलै
हू
नहा क पूजा केलियो हिम्मत नहि होए नहबैके तैयो नहेलियै ढेरी कपड़ो रहै रामायण नहि पढ़लियै कहलिय बजरंगबली हो अब तऽ तू चल गेल हेब लंका गोर लागि लेलियै माँ कहलथि कनिटा किछु भूजि ने लिअ एक रति से अथी कए लेब फलहार कए लेब कहलियै आब हमरा आब काटियो देथिन ने तऽ हम नहि जेबैनि किचनमे खड़ा होय लए चलि गेलियो सुतय लए तहन माँ अपनेसँ कनिटा मखान भूजलकौ हमरो दए एलहु ओना कऽ कहलियै माँ हे कनिटा सुतै छियैनि हमरा नहि उठाबि हत उठेलकौ तऽ नहि एक रति कल लागलो ज‌ए लागलो र रामायण मे सत्रह बेर सब घर मे ताला मारलको ढक ढक गेट सब क कड़लको हमरा तकिया तर मे जाक चाभी के घुसेलको हमर नीन गेलो टूटि
अच्छा बुझी ओहि तलमे राखे क की रहै जरूरी
नीन टुटलो ई मत माथा मे दर्द उठि गेलौ जे बुझी कोनो होसे नहि रहै काल्हि खना
हं हं
तैयो रातिमे फेर मंगल रहै तऽ एकरा सभके भोज रहै हमसभ तीन चारि टा आरबीके पत्ता कतरि लेलियै ओकर कचरी बना कऽ रस देलियै
हँ
भात बनेलियै खेलियै खेलाके बाद लागलै नशा लागि गेलै
रातिमे तनू फोन करे ओतसँ रानी फोन करे सब या गप करै लए हम तऽ लागले बेहोश भए गेलै भोरम फोन केलकै कहै छै मोटकी की भेलै र रातिमे कहलियै नहि बाजी ने सौस हमर बचै लए नहि देत
तोरा सुतैके आदत छौ ने तऽ आ काल्हि खन ओहिना हम नहि नहेलियै नहि नहबही ने तऽ बेसी नीन्द लागै छै तऽ सुस्ती लागतौ
हँ आलस मे
हँ कहलिए पूजा सब करैके अखन नहिए छै तऽ खाइयो कि नहि य तऽ नहि नहायब अपन नहि नहेलियै तकर बाद दिनमे खाना सब बनेलियै आ कहलियै कि हो आब रातियो के बने दै छीयै पांच बजे करीब कहलियै फुल बनाइये लै चीयै तऽ स बनेलियै फेर ठाकुर जी ले बनेलियै चनाा मसाला बच्चा सब कहलकै राखि क अ पनीर फेर शाही पनीर बनेलियै रोटी बनेलियै
हू
सब चीज कए क तखन नहेलियै बुझलि दिनमे जे नहि नहेला रहियै तऽ एतय सभ एखन न अथी वाला सबके वोटर वाला सबके एफ आई आर फॉर्म भरल जा रहल छै तऽ ओहो कहि देलकै पारसो भरैले ठाकुरो जी के रहे पारस के तिनो माई पुत के रहे भरत भरत गेहे ललो जेनाकि हमरा मोन तोन घुमए लागल अइख सब मुनबे लागले चाइये पर लागल सब छोड़ि छाड़ि कते जाकऽ सुति रहल कतहुँ छै नहि हुअए आधा घटा आधो घंटा नहि सुति
हूं
उठ मिलियै फर फेर उठि कऽ एलियै तऽ जल्दी जल्दी खाना सब बनेलियै तकर बाद नहेलियै त पइन आव लागलै ने सप्लाइवला सप्लाइ बला प इन पइन तइन भरि लेलियै तखन फेर नहेलियै आ नहा कऽ फेर हमरासभके ने मङ्गलके मङ्गल बाजार लागै छै
अच्छा
तऽ दस बजे करीब पौने दस बजे चलि गेलियै सब्जी आनअ लए
हँ राइत मे लागै छै आठ बजे आठ बजेसँ शुरुए होइ छै लागल
हँ
आठ बजे शुरू लागल भेल बारह एक बजे तक चलै छै मार्केट
हू
हँ फेर सब्जी लैके अलियै तऽ खाना पीना सब खेलकै कहलियै सुतय लए कतबो किछु करबौ तऽ बारह बाजि जाइ छै आ भोरक कतबो देहके घिसियेबै साढ़े पाँच पौने छओमे जे अलार्म लगा तऽ सुतै छिये अलार्म बन्द कएै देबौ आब सोचबौ हे आब उठि जाइ छि आब उठि जाइ छिैयै फेर अइख मुना जाई छै अपने अपने साढ़े छओ बजे भोर नी टूटलै टूटलै जहिना ठाकुर जी के जगेलियो बस खूब बिगड़ै लागलै हमरा पर ई तऽ बुझए नहि लागै छै भोर छै दुपहर छै खूब बिगड़ लागलै कहै छी रातिके जल्दी सुति रहै लए तऽ फोन देखैत रहैया आ सुतै नहिया हैया एतेक बेर भेलै अहीं उठा दितौं अहाँके निन्न टुटि जाइये तँ आंह